ह नमस्कार
आओर बतैयौ अहााँके खाना खा लै छियै
हं अभी तऽ हम खाना न खैली ह रौआ खाना खैली
हँ हमहूँ खा लै छी हम खयली हए दालि चावल भुजिया सब्जी सलाद सलादमे रहलै हए खीरा गाजर अ नम ू चाट मसाला हरी मिर्च बड़ा नीक लागे छै आज के खाना दिल खुश हो गेले य खा के
हँ सुनहो मे नीक लागैत छै काफी मतलब की बढ़िया रहलहुौ ने
हँ काफी नीक खाना रहलै हे आज के से अहाँके खाना खा का का बनले हे अहाँके
हम तऽ बनली हे खायमे भात दाल भुजिया शाय बनली अभी हम न देखली ह खाना की बनले हए
अच्छा ऐसे रौआ खाना बना लै छियै अपने से अहाँके
हमरा उतना बढ़िया से तऽ न होलै लेकिन कभो कबाल बन जालै बढ़ीयां से
एं मने अनुभव अहाँके के न हइ न रहै छी न
हँ अभी हमरा उतना अनुभव न छै लेकिन धीरे धीरे हो जाइ धीरे धीरे हम सिखऽ लेब
तऽ हमेशा खाना बनाबैत रहै छियै तऽ ओ लोकोग के अनुभव बड़ा रहै छै ने तब ओ लोग बा अच्छा से अच्छा से बना लै छै नीक खाना बना ले छै हमनी से थोड़ी ने बने छै हमनी तऽ बाहर भीतर रहै छी तऽ
हमर मम्मियो काफी नीक खाना बना लेब छै ओ हमरा बोललै कि तू बना लेकिन न बनै छै हमरा से
अच्छा कोनो बात नहि धीरे धीरे आ जेतै हमने उतना खानो बनाबे के न हइ आगे
हँ ई तऽ बर तऽ बात छै
लेकिन थोड़ा बहुत आबै छियै ने अहाँके तऽ बहुत हइ थोड़ा बहुत आबै छी तऽ
हँ तैका बेसी तऽ आबै छै ओमे कोनो दिक्कत नहि छै
हँ काम चल न जेतै से अहाँके
मतलब कि केनाहु रहब तऽ पेट भर जेतै हमर इतना बना लेबै छी
वैसे बतैयै आओर आओर खानामे कथी कथी बना लै छै अहाँके
हम तऽ खायमे बना लेबै छी दालि भात भुजियासभ बना लेबै छी काफी नीक तरीकासँ
अच्छा
अभी आऔर सिखै त नस आऔर की बनाउ
ओहिसे अहाँके मीट मछली नीक से बना लैत छै
हँ पूरा बढ़िया से बना लेबै छी
चलिये वैसे मीट मछली कैसे मीट कैसे बनाबै छै मुर्गी के मीट कैसे बनाबै छी थोड़ा बतैये हमको भी हम भी बनबै
देखि हम क करी कि पहिले जितना मीट रहल है उतना ही प्याज के काट लेबै छी गोल गोल ओकरा बाद ओहिमे का कर रहलीै कि प्याज के काट के आ तनि नमक मे तेल में बढ़िया से भूज देवल है आ जब प्याजो पूरा गल जाले बिना पानी के फिर पूरा प्याज के रस होक लै तऽ ओमे मीटके बढ़िया से भूज देवल है ओकरा बाद ओकर जितना मसाला कहल जैसे मीट मसाला गरम मसाला छै तऽ ई सबके का केलियै आछासे मिला के आ ओकरामे आधा घण्टा से एक घण्टा मे मतलब गैस पे छोड़ देबे छी ओकरा बाद जैसे छोड़ना के बाद आधा एक घण्टा बाद जब छै तऽ ओकरा बाद
चलियौ बड़ा नीक बनाबै छी रौआ तऽ बड़ा अनुभव छी ई बनाबै के मीट मछली अहाँके कहै रहली अहाँके कहै रहली हमरा ना आवेला खाना बनाबी
न अभी तक हम बनली न छी लेकिन बस देखले बानी मम्मी के नू तऽ ओ उसी तरह बनाबै छै तऽ उहे हम रौआ के बता देलियै
हँ ऐसे हमूँ देख देख के सिखलियै सिखले छियै चलियै कोनो भी देख देख के सीखै छियै ने
हँ अब तऽ सब देखिए के
हँ कोनो मोबाइल से कोनो माता के ज सिखै छै ने ई बात
हँ ई तऽ बात छै एमे कोनो
आओर बताइयौ ने उधर म मौसम कैसन छै उधर
हँ एने मौसम ठीक छै रौआक तरफ मौसम कैसन छै
मौत पूछियौ अहाँके तऽ इधर कालू इतना बारिश एलै आंधी तेज तेज आबे छै इधर आ बारिश मे आंधी में बड़ा पेड़ भी गिर गई छै बड़ा मतलब कुपित हो गई मन बड़ा कु पीत हो गेलै मन अहाँके बत तैयौ ने अहाँके भी कल बारिश उरिश इच्छा होइ छै का अहाँके
हँ हमरो तरफ बरसल रहलै अइ लेकिन का भेल कि हम ने ओ सुबहे जगले रहल छी तऽ हम मतलब कि रात भर फिलिम देखैत छी आ सवेरे सुतै छी तऽ हमर खाली मोबाइल तऽ चार्ज हो गेल रहलै लेकिन जो बकी सब चीज रहले उ डिस्चार्ज हो गेल रहल छै परर अभी भी चार्ज हो गेल छै एक खुट्टी बकी छै तऽ देखू काँ होइ
चलियौ होय जेतै बा चार्ज आओर बतैयौ ने मतलब अहाँके ओड़ी मतलब आम उम फड़ैत छै कि ने अहाँके बागवानी मे नीक नीक आम नीमन नीमन आम फड़ैत छै
अभी तक तऽ फड़ै छै पर अब देखू का होइ छै
अहाँके आम मे अहाँके आम मे कोन आम सबसे ज्यादा पसन्द छै
हमरा आम मे तऽ अभी सबसे जादा जार्दा बीजू पसन्द छै काफी मतलब मीठ लागे छै आ काफी ओकर स्वाद बढ़िया लागे छै तऽ एहि लए काफी पसन्द छै
हँ हमरो हमरो है से जार्दा आ मालदेह आ बीजू बड़ा नीक लागे छै ओकर स्वाद बड़ा नीक लागे छै
ह ई तऽ बात छै
हँ, अहाँक मतलब अहाँक ओहि दिस उधरक माहौल केहन अछि? ओतय बेसी वर्षा भऽ रहल अछि कि नहि?
नहि, एतेक बेसी वर्षा नहि अछि, मुदा तैयो तनि-तनि दिक्कत तऽ होइते अछि।
हँ, हम तऽ कहैत छी जे गर्मी बहुत अछि। तऽ कहियो घूमय जाएबाक योजना बनबैत छी कि नहि? किनको घूमय जाएबाक सोचैत छी कि नहि?
नहि, एखन तऽ एतेक नहि सोचैत छी। मुदा धीरे-धीरे मन करैत अछि। हमरो घूमयकेँ इच्छा होइत अछि। देखी, आब हमहुँ घूमय जाएब।
हँ जरूर घूमेके चाही काहेकि घूमला से मन फ्रेश हो जाइ छै। नीक हो जाइ छै। मन
हँ रहू, चिन्ता नहि करू। हम जरूर घूमब, मुदा दिक्कत ई छै जे घूमैमे ने काफी समय बर्बाद भऽ सकै छै। आ हमरा पारा दूर-दूर जाए पड़ैत छै, एहि लेल हम घूमए नहि जाइ छी, किएक तँ हमरा घूमए में दिक्कत होइत छै।
ई तँ बाते छै, हमहूँ जानि रहल छी जे पढ़ाइके मामलामे जे होएत, से परिस्थिति बुझाइत छै। आ की हँ, सूरत जाइ छी, तऽ किछु नवका सिखबाक लेल, किछु नव पढ़ाइ करबाक लेल मन करैत छै। हमरा सेहो लगैत छै जे तनी सूरत जा कऽ किछु नव सीखल जाए। अहाँकेँ सेहो कोनो नव चीज सीखबाक मन करैत छै कि नहि? पढ़ाई उढ़ाई मे
हँ हम तऽ सिखै छी रहुआ नहि सीखै छी
हमहूँ तँ सीखए छी, हम तँ सीखि लै छी। कम्प्यूटर क्लासक तीन महीनाक कोर्स पूरा कऽ लेने छी, आब पढ़ाइ पूरा भेलाक बाद हमरा सर्टिफिकेट सेहो भेटि गेल अछि। हम सूरत जाएब, हम जानि रहल छी जे सूरत जाएब।
हँ तऽ अच्छा से पढ़ाइ लिखाइ करू कि किछु हेतु
हँ ई तऽ बात सही बोलै छीिय अहाँके अहाँके मतलब कुछ नया सीखेके मतलब सिलसिलामे कहीं बाहर जाइ बली ह
नहि हम घरे बैस कऽ सीखि लेब, बस एखन हम तनी खोज करैत छी जे एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता केना चलैत छै, केना काज करैत छै आ एकर उपयोग केना कएल जाइत छै। जेना जेना नीक सँ बुझाइत जाएत, तेना तेना हम सीखैत जाएब। से ढूढ लेब कि कैसे चलल है कैसे काम करल हइ तब हमरा कोइ दिक्कत न होइ छै
ई तऽ अहाँके सही बात बोलै छै नीक बात बोलै छै आओर बतैयौ ने अहाँके माता पिता खाना भऽ गेलै ओ लोगोका
हँ ओ लो तऽ खाना खा के केना गेल छै हम ये एगो मतलब कि अभी तक बैठल बानी बे मतलब के
अच्छा मतलब के कैसे बैठे छियै
अभी तक हम बरसो न कर ले छी चलू आज पिज़्ज़ा खा आल छी
खियाबै छी तऽ खा लेबै
अच्छा तऽ हम देखै छी उपाय लगाबै छी जो होइ छै। तऽ हम रोआ के बता
हँ काहे की बात है कि हमू खिया दै छियै अहाँके खर्चा कऽ दै छियै आउ छोट छोट छो कटू को भी खिला दै छै अहाँके तऽ कालू बिरियानी खाय छी। तऽ कैसन बिरियानी लागे रहै
आ ठीके छै मतलब भात भात तऽ काफी बढ़िया लागल रहलै
हँ हँ हँ
दिक्कत उह होलै कि उ जो टाँग देवल है ओ तनि हम छोड़ देबी ओ हमरा से क्यासे न भेलै
कोनो बात नहि छियै मतलब अच्छा नीक छै ने नीक रहै चलिय आ रौआ से बात करके बड़ा नीक लागल फेर कब टाइम मिली तऽ बात करम
चलू ठीक